ऐं स हिकु दफ़ो तू त एहणो कयूई त हो थी वेंदो न हाणे, जय झूलेलाल।
जय
कीअं आयो दीदी? ठीक आहियो दीदी? किथे रहंदा आहियो दीदी? जी हलो तव्हांजो आवाज़ु नथो अचेव।
मां त ॻाल्हाएत आहियो।
हलो, हा तव्हांजो आवाज़ु नथो अचे, हा हाणे अचे थो।
हा, तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
असां जलगांव मां, तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
असां खंडुवा मां था ॻाल्हायूं।
हा किथे रहंदा आहियो खंडुवा में?
खंडवा में, अच्छा असां खंडवा में सिंधी कॉलोनी गली नंबर ट्रे में रहींदा आहयूं।
अच्छा
हा, तव्हां जलगांव में किथे रहंदा आहियो?
गोधरी वारो धाम ॾिठो अथव?
हा, मां जलगांव वई आहियां।
हा गोधड़ी वारा धाम जे अंदरि ई रहींदा आहियूं असां।
अच्छा मां वई त आहियां गोधड़ी वारे ते।
हा हा
हा
ॿियो तव्हां वॾा आहियो की नंढा आहियो घणी उमर?
मां त नंढी आहियां। पढ़ाई कंदी आहियां।
नंदा आहियो?
हा
अच्छा छा पढ़ाई कंदा आहियो?
मां ने हिमल न ग्रेजुएशन पंहिंजो कयो, हाणे एम बी ए जो फॉर्म भरी आई आहियां।
अचछा
ह और तव्हां नंढा आहियो की वॾा आहियो?
मां वॾी आहियां तव्हां जेतिरी मुंहिंजी गुड़िया आहे हिक।
अच्छा, तव्हांजी शादी थी वई तव? अच्छा, तव्हांजी गुड़िया छा कंदी तव?
मुंहिंजी गुड़िया हाणे फर्स्ट ईयर में वई।
अच्छा
हम्
और ॿियो कुछ कंदी आ साइड मां ई?
हा उ सर्विस कंदी आ। स्कूल में डांस टीचर आ।
अच्छा सुठो आ।
तां छा कंदा आयो?
मां बि स्कूल में पढ़ाईंदी आहियां।
अच्छा ईअं सुठो आ न पाण।
हा पांजो कम कंदो रहबो आ।
हा पांजो कंदो ई रहिजे हं हं।
घणा कमाईंदी थव पो तांजी दिअ?
महिने में छः हज़ार मिलंदस्।
अच्छा। सुठो आ ॿारहें खां पो ई मिली वई मांखे ॾह हज़ार मिलंदा आहिन। हा।
हा अं तव्हां वॾ पढ़ियल आहियो न मुंहिंजी गुड़िया त अञा हाणे कॉलेज वेंदी न।
हा मांजो थी वा आ न पूरो हा तॾहिं बि सुठी आ।
तांजी हा।
मूंखे मांखे दर्चेव थी तां जी।
तांजी कटकट थी वञे विच में ॿियो तां रोटी वोटी कंदा आहियो?
हा मूंखे रोटी ईंदी आ न पूरी।
जि दव।
हा बाक़ी मल ठाहींदी न आयां।
न त स्कूल था पढ़ायो, ट्यूशनूं था पढ़ायो त किथां टाइम मिलंद तांखे।
हां उह ई जेॾी मल छुटी हूंदी आहे संडे जॾी ठहंदी आया कोई आइटम।
हां तां घणा भा-भेण आहियो दीदी?
असां ट्रे आहियूं हिक भा आहे असां ॿ भेणर आहियूं।
अच्छा सभु वॾा थव तांखां?
हां सभ वॾा आहिन् माई सभिन खां नंढी आहियां।
अच्छा शादी थियल थ हुनन् जी ॿिन्हिन् जी?
हिकु भेण जी आ। शादी थी वई थस बाक़ी भा जी हिमदन सगाई करी आयासीं।
अच्छा वाधायूं थव।
हां तां खे बि।
किथे कराया आयोस्?
असां बॉम्बे में।
हलो।
लभ हलो।
आवाज़ तांजी कट कट थी अचेव हां हाणे अचे थी।
मांखे त अचेव थी तांजी आवाज़ ह।
कटजी थी वञेव विच में।
अच्छा, चांवती बॉम्बे में कॾई आयासीं।
बॉम्बे में?
हां बस ब।
हां भई अच्छा सुठी थव भाॼाई सुठ। थी थव।
सुठि या सुठि या बढ़िया हो बि। सभ कम कंदी आ सभ इंदो थस करणा।
अच्छां
हां आ
रोटी छा ठाही तव ताने अॼ!
हिनमल त माने नाश्तो ई खादो कोकी खादी, द्ही कोकी।
अच्छा द्ही कोकी, स्कूल न खणी वेंदा आयों।
हां स्कूल में ईअ हल्को फुल्को ई खणी वेंदी आयां वधिक न मतलब।
हां-हा
हा आ
रोज़
ब्यो बुधाओ
तां बुधायो बढ़िया-बढ़िया तहां सां गालाए सुठो लगो ॾाढो।
माखे भी! हलो हा-हा और ताहांजी गुड़िया छा हा ज़रूर ईंदासीं तहां बि अचो खंडवा।
हा ईंदासीं न।
खंडवा में रहंदा हूंदव न तहां जा माइट्र हां
रघुनाथ हा-हां रघुनाथ पुरम में रहेंदा आहेन। कॉलोनी में रहिंदा आहिन हां
सुठो आ अच जो पो
ह्म्म् हां-हां
हां ॿयो तांजी गुड़िया छ़ाती करेव।
हाणे स्कूल मां आई आह वॾा तीर मारे आई आ त हुनन जे लाए नाश्ता पाणी ठाहयूं था असां
अच्छा ईंअ
असां जेके रोटी कंदा आयूं उहे न वणंदी तन्। असांखे ॿयो हां-हां बारन खे बस बस।
सही में, असांजे इतेे बि ईऐ आ। वई न, सॼो ॾिह बस भेल खपें। पानी पुरी खपे।
हा! बस, बस उहो ई हिन खे उहो ई बस चयेती भेल ठाहे ॾे।
चओस न रोटी खाए मंझंज जी। ह्ह्ह फुल्को खारायोस।
स्कूल में ॾिनो हो मास न फुल्को त हाणे चेती उहो खाई आयम न हाणे न। न खाई दम ॿियर स्कूल में फ़ुल्को हम्म! हा! उओ अहसान करे आई न स्कूल में खाई करे।
अच्छा ह्हह। और सुमंदी कान तव
हा! हाणे सुमंदी न खाई करे।
अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कंदी आ पो, हा मां सुमंदी आयां न। न कंदी आ पढ़ाई।
न्!
अच्छा त हिनमल चालू न थ्यो हुंदूस न
न, अन्ना चालू न थ्यो तस।
हा! पो कंदी
हल़ो!
हां-हा हलो!
हा! घणो टाइम थी वियो आ ॾिठो अथई?
छह, मिं छह मिंट थिया आहिनि।
बस अञा।
हा
हा, ॿियो ॿुधायो तव्हांजी भेण जो ॿारु हूंदवसि न?
हा हा ॿ ॿारहांं अथसि न।
ॿ ॿार तसि। कहिड़े शहर में तव्हांइ भेण ई शादी थीहल ए?
मुंहिंजे घर जे बाजू में ही थी आ हिक घर छॾी करे।
अच्छा हिते ई
हा लव मैरिज थियस मुंहिंजी भेण जी।
लव मैरेज तस?
हा, मुंहिंजी भेण बल्कि छो नंढी आ मुंहिंजे भाउ खां।
अच्छा! तॾहिं बि न हुनजी पहिरां कराए छॾिय वसि?
हा, छोकी हुनजी लव मेरिज हुयसि त चयईं की पहले मां करी थी रखां। पो कराइ जोसि हुनजी आराम सां। हम्म, त हिन लाइ हाणे हुन लाइ छोकिरी ॻोल्ही अथस आईूं असांने।
हा हा, अॼुकल्ह सिंधियुनि छोकिरियुनि मे भी नाटक थी विया आहिनि न ॾाढा।
ॾाढा जंखे ॾिस तंखे लव मैरिज था कयन हा। सई न
हा सिंधी छोकिरियूं मिलण ॾुखी थी वयूं आहिनि ॾाढियूं
वई न अॼकल्ह जेहिंखे ॾिस हो भयाणी थो खणी अचे।
हा
हम्
हम् मुंहिंजो ॾेरोट्र बि मांगियो हाणे।
अच्छा
उहो बि भयाणींय सां करे आयो।
बयाणी खा कई सिंधी न कई?
न सिंधी न कई। लव मैरेज लव मैरेज
अच्छा कहिड़े शहर में कयवस?
उते ई लोकली ई।
अच्छा लोकल ई।
हा हा हा
अच्छा तव्हांजी भाॾाई किथे रहेव?
मुंहिंजी भाॼाई अकोला में।
अकोला में?
हा
अच्छा ॿई अलॻि अलॻि रहंदा आहियो?
हा ॾेराणी चय बि आहे न मुंई भाॼाई चय बि आ या।
हा हा, तव्हांजे घर में घणा माण्हू अथव?
मुंहिंजे घर में असां सिर्फ़ु ट्रे ही रहंदा आहियूं मुंहिंजी गुॾीअ जो पपा मां ऐं गुॾी।
अच्छा बसि ट्रे ॼणा ई आहियो?
हा ॾेराणियूं आहिनि पर अलॻि न रईंदियूं आहिनि।
अच्छा
हा
नंढी फैमिली तव मतलब?
हा नंढी फैमिली आ।
हम्म असांजी बि इहे ई आहे पर अलग ई रहंदा आहिन उ बि।
हा
हिक चार ॿियो छा सभिन खे ई खपे।
हा
हिक चाचा चाची मुंहिंजो बॉम्बे में कल्याण में रहंदा आहिन।
अच्छा
हा और हिक घर जे बाजू में ई रहंदा आहिन।
अच्छा हा तव्हां कॾहिं खां इहे ॻाल्हाइण शुरू कयो तव दीदी?
कल रात खां ई कयो आ।
शामा अल मंद
अच्छा कोई असांजो थए ई न पो हेॾे टाइम खां।
हा मुंहिंजो बि न पियो थिए मुंहिंजी गुड़िया जी सेलीअ फोन करे चयई। हीअं हीअं कयो पो थी वेंदव त मा हूअं ई कयो त थी वियो।
हा मांखे बि हिक छोकिरी ने चयईं की इअं घर रिफ्रेश कंदी रख। त थी वेंदोई त थी वियो मुंहिंजो बि। हा ॾिसंउ हाणे कीअं थो वञे ॻाल्हाए करे।
हा सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए दीदी।
हा मांखे बि सुठो लॻो। ईंदासीं ईंदासीं तव्हां बि अचजो।
हा हा हा हलो जय झूलेलाल
जय झूलेलाल